हेलो
हेलो कि हौ की हाल चाल
गोर लागैय छी दीदी
खूब खुश रह खूब दनदनायत रह
आब तऽ अहाँके यादो नहि आबैया हमराके
हमरा किया याद नहि एतौ तोहर तु हमर छोटका भाय छैय
आब त फोन तोन किछु नय
नय नय फोन करै छियै कखनो कालके भऽ जाइ छै टाइम भेट जाइत छै तऽ किया नय करबै
की करै छलौंहा अखन
की करै छियै हम सुतल छियै
अखन सुतल छिआइ
हँ कनि लेट छी कनि लेटऽ छियै
तऽ अहाँके केना याद आयल हमरा अते दिनके बाद
आइ सोचलियै कि कनि पूछि लै छी छियै केना की पढ़ाइ लिखाइ चलि रहल छै कि नै चलि रहल छै केना की तैयारी भऽ रहल अइ कि नय
सुनलहुँ जे अहाँ मतलब घर पर आबे छले कि इह अहाँ ले हम ट्यूशन छोड़ि देलहुं दोस छलै हमरा तऽ हम कहलियै जे हम नय जायब हमर एकटा बहिन आबै छथि इएह दुआरे तऽ कखन एबै तऽ कखन एबै अहाँ हमर घर पर
आब कनि काल मे आबिये वालला छियै की सब खुएबै यौ हमरा
खुआब अयबै तब ने खुआबै तऽ अपना सभ चलब ओतऽ भगवान फूल गोलगप्पा खै लए र उहान छै ब त तऽ फेर उम्हर से आब त कनि समोसो के कनी मोन हेत समोसा खा ले क्याकि अपन सबके इमहर के नामी छै समो
नय नय कनि हमरा लिट्टी के आरो जे ओकरा साथे जे सरसों के चटनी भेटै छै न ओ लिट्टी के आऔर सरसो के चटनी खाय के कनि हमरा मोन क रहल अय लिट्टी एतऽ के नामि यै
कनिके मोन करैया बहुते मोन करैया
नय नय बहुते मोन करै छै बहुत दिन भऽ गेल छै नय खेलियै आब एतऽ आयल छी तऽ सोचलीयै खा लै छियै आब कखन एबै पता नय
कहियै की आब तऽ अहाँके अथी परीक्षो होय वला अछि कहाँ दन अहाँ तऽ जाओ रहल छियै।
हँ सुचलियै किया आब देखियौ की करबै आब जे लिखल रहतै सहिए ने करबै
के केना भऽ गेल परीक्षा तऽ दये कय एल छलियै अहाँ तऽ
कि किजाने गेलियै ए एक एक बैगे ई सबटा कैंसिल भए गेले आर फेर आब कहि रहल छी कि फेरो परतै एग्जाम
सही अछि पढ़ाइ तिखाइ तऽ करने हेबै यहाँ ओहिसँ पहिले हे सब चीज के
देखियौ आब की होइ छै जे लिखल रहतै सेहे करबै न
हमरो परीक्षा छलए तीन दिनसँ कालि परीक्षा खतम भेल हमरो बस उएह सभ अछि परीक्षा तऽ बड नीक भेल हमर तऽ
अछा कुन कुन कुन कुन विषय के छलै यौ
एकटा तऽ छला अहाँके पहिल दिन त आल हिन्दी भेल आओर संस्कृत भेल पहिल दिन फेर दोसर दिन आयल अहाँके सामाजिक विज्ञान आओर विज्ञान फेर जे काल्हि जे भेल छलए तऽ काल्हि आयल अहाँके गणित आओर अ्ंग्रेजी
तऽ अहाँके कोन विषय अछि जे अइ अहाँके बहुत मजबूत लगैए अहाँके
हमरा हमरा तऽ मैथ आओर संस्कृत आओर हिन्दी आओर विज्ञान लागैया
मैथिली विषय नय अइ अहाँके
मैथ के विषय मैथो बहुत मतलब मतलब नीक लागैया मैथो
नहि कहलहुँ मैथिली विषय नय अइ मैथिली
नय नय मैथिली नै लेलहुँ हम क्याकि मतलब जकरा जे मोन होइ छै ने लयके नम्मा मे तऽ नम्मे मे सोचय पड़ छै जे कथी लै के छै कथी नय तऽ इएह दुआरे हम संस्कृत लेलहुँ हमर जे एकटा बहिन छथि खुशी अहाँ तऽ चिन्ते हेबै
हँ हँ
ओ मैथिली लेने छलया रजि अथी रजिस्ट्रेशन जे होइ छै ने रजिस्ट्रेशन पर लिखायल जाइ छै मैथिली और संस्कृत मे सऽ कथी लै के अछि अहाँके तऽ हम संस्कृत लिखलियै आओर हमर जे बहीन छथि खुशी ओ अथी मैथिली
वाह वाह तऽ एक मैथिली मैथिली तऽ फेर अहाँके ओहिमे सभटा ओहिमे कामरो पर मतलब मैथिली के व्याकरणो सभ सिखाबैत हैत
ओ तऽ हिन्दी मे रहै छै न व्याकरण सब आब हमरा तऽ नय पता हमरा तऽ नय पता हम तऽ मैथिली नहि लेलहुँ हम अपन बहिन दाय सऽ पूछि कऽ रहब अहाँके
अच्छा अच्छा आरो बाबा कतऽ छथि
बाबा त अखन कलमे मे रहै छथि अखन तऽ आम के मौसम अछि न अहाँके पताये हैत जे मतलब आम सभ गिरै छै तऽ मिंयां छोरा सभ बर बदमासी करै छै तऽ ओ एखन आमे के कलम मे छथि तऽ मतलब आम जे गिरै छै तऽ आम उहे ल के आबै छै घर फेर ओएह सब छै तऽ फेर भोरे भोरे चलि जाई छथि कलम यै फेर बारह बजे कलम बेर भइ सा त आथ हो छै सा ल
अहाँ के पीछा से हवा के बहुत आवाज आबि रहल अछि
कथी के आवाज
हवाके आवाज बहुते आबि रहल अहाँके पीछासँ कतय बैसल छियै यौ
हम हम तऽ अपन घर मे बैसल छी
अच्छा तखनो अहाँके तऽ हवा गिराए रहल छै नय नय आब आब ठीक अइ
हँ तऽ तऽ कहियो आब आहाँ हम तऽ बहुत चीज कहलहुं अहाँके अहाँ की लेने छलियै नमा दसमा मे
हमरा हमरा तऽ छलए से नॉर्मले सभटा हमरासभके ओतय छऽ टा होइ छै छऽटा विषय के होइ छै मतलब हमरा सभके छ सो नम्बर के जे पूरा पूरी पेपर होइ छै ओहिमे हमर छलहन ई अंग्रेजी संस्कृत ज्ञान सामाजिक विज्ञान आरोग्य नीति छ टा छटा विषय के हमरा सभ के एग्जाम होइ छलै हमरा सभसँ जे नीक लागै छलै से अहाँके छलय मोन तऽ बड्ड लागै छलै अहाँके गणित बनाबै मे बहुत नीक लागै छलए फेर अहाँके विज्ञानो नीक लागै छलै इंग्लिश आओर हिन्दी त हमर सबसँ पसन्दीदा छलै किआकि हमरा बहुत जाद गर्मी छुट्टीमे बना लै छलियै सभटा आरो तऽ आर हम सबस पहिले ओर विषय के टास्को सब बना लै छलियै राखि दै छलियै कॉपी के पूरा कऽ क पहिलेहे स्कुल खुजैय से पहिलेहे राखि दै छलियै आ फेर अपन आगाँ आगाँ चललहुँ आओर बाँकी अपना सबके सामाजिक विज्ञान भेल अहांके विज्ञान भेल ई सब मे साथ साथ मे चले छलहु पहिले से हमरा प
ह गणित हे हे कहियौ
तऽ से हम आ पहिलेहे आगाँ रहै छलै सब सब्जेक्ट मे पहिलेसँ हमरा पता रहै सभटा चीज बुझल रहै की केना भऽ रहल छै तऽ पहिले जखन हमर टीचर पढ़ाबै छलै ने तऽ हम हमरा सभटा चीज बुझल रहै छलै कि तऽ हमरा आरो नीक लागैत रहै छलै सभसँ
कहियो कहियो बाजैत रहू
आरो सभ आरो सभ आरो सभ कहियौ ने अहाँके कीसभ चलि रहल अइ हम तऽ कहलहुं अहाँके अखन मम्मी पप्पा अहाँके बड़का बाबू अहाँके बड़ी बड़की माँ सभटा पहुँच गेल छथि जयपुर आर देखियौ आब केना की होइ छै
हँ हँ काल्हि पहुँचलै काल्हि पहुँचलखिन गाँंव
हँ रातिमे बारह बाजि गेल पहुँचैत पहुँचैत
हँ काल्हिये निकलल खिन सुनू ने काइल्हे निकल खिन गाँंव लए आ काइल्हे पहुच गेलखिन गाँव मतलब राति मे बारह बजे तक दूर छै ने तऽ तऽ गाँव इएह दुआरे
अच्छा अच्छा फेर खेतीबाड़ी सभ अपना सबके जे होइ छै
अपन सभके तऽ खेती बाड़ी नीके होइ छै पर मतलब एकटा जे छै न अखन तऽ गहूंम रोपा रहल छै आओर एकटा खेती बाड़ीसँ एकटा सूचना मतलब नीक छै जे एकर एकटा मतलब खेती बाड़ी छै एकर मतलब अपन खेत मे मेहनत कऽ कऽ खेती करब सभसँ उत्तम काज अछि मतलब ई जे चीज छै एकर मतलब एकटा अथी छै एकटा मैथिल कहावत अछि उत्तम खेती मध्यम वान निकृष्ट चाकरी भीख नदान एकर मतलब अपन खेत मे मेहनत कऽ कऽ खेती करब सभसँ उत्तम काज अछि व्यापारो नीक अछि मुद्दा खेती जगाँ नय दोसरा के अधीन रहि कऽ चाकरी करब ओकर सँ नीचा न मानल गेल अछि आहाँ भीख मागब तऽ सभसँ खराब बात अछि मतलब न ई नौकरी करनाइ बहुत नीक काज छै मतलब भीख मांगनाइ खराब बात छै बुझलियै
वाह वाह बहुत नीक बात सब अहाँ कहलियै ई सब अहाँके देखि देख कऽ बजलियै यौ ई पता छलै अहाँके
स्कूल मे पूछने छलखिन एनाहिते सर सब जे मतलब माइक जे होइ छै ने माइक पर बजाक
सर सब पूछने छलखिन हमरा तऽ उएह सभ कहने छलियै तखने ओ वला अथी याद आयल हमरा तऽ अहाँके कहि देलहुँ ई चीज
ओ आहाँ सबके स्कुल मे इहो सब होइया मैथिली के बहुत बड़ाब दऽ रहल य अइ के मतलब
हँ मैथिली भऽ गेल संस्कृत भऽ गेल ई सभके बहुत बढ़ावा दै छै अहाँ अहाँके मुन यै संस्कृत मे बाजै के तऽ संस्कृत मे बाजू मैथिली मे बाजै के मुन अछि तऽ मैथिली मे बाजू सभटा चीज मे बाजि सकै छी अहाँ
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा फेर छठ सब मे की सब होइए अहाँ सबके
छठिमे छठि मे तऽ होइया सँझुका अर्घ्य आओर भोरका अर्घ्य सैंझका अर्घ्य मे मतलब मतलब सँझुका अर्घ्य मे सँझकी माता सबके पूजा करल जाइ छै जे जाइ छथिन ने अथि ओतऽ छीठ लग ओहिमे फल सब होइ छै पकवान सब बनै छै दादीमाँ सब पकवान सब बनबै छथिन बहुत मतलब रंग बिरंग सब के तऽ उएह सब पकवान बनै छै आ भोरे भोरे चारि बजे भोर मे फेर जाय पड़ै छै ओतय
अपना सबके तऽ अर्य्घ के के दय छै मतलब छठ के छठ छठ माई के के के पूजा करै छै एतऽ अपन सबके काकी सब भेलथि आरो
त हँ एकटा जे बड़की काकी मां छथि अपने सबके घर के बगल मे ई करै छथिन आओर ई जे दाय छथि ई करै छलखिन पर आब छोड़ देलखिन पहिले करै छलखिन ई सपना जी के जे दाय छै
ओ चतना छिक गाय
उएह सभ छथिन जे मतलब करै छलखिन बस आब उएह सब नहि करै छथिन एकटा जे छथि उम्हर हमर एकटा दोस्त के बहिन छलै हमर दोस्त के जे दोस्त छथि हमरो बहिने लगतथि
अच्छा
हुनकर बड़की काकिमां करै छथिन
आओरो ई जे गूंजा भाइजी छथिन हुनकर माँ सब नहि
हुनकर मम्मी सब पता नै किया करै छथिन आब हमरा तऽ आब नय पता
हुनकर दाइ तऽ करै छलथि ने
हुनकर बड़की काकी माँ करै छलखिन हुनकर दादी माँ करै छलखिन ओएह सब करै छलखिन इम्हर तऽ आब अखन लाइटो कटि गेल गर्मी लागैया हमरा तऽ आब
हँ अखन तऽ फेर पूर्बो बहति हैत तऽ फेर ओहि
पूरवा तऽ बहबे करै छै फेर एखन धूप जे धूप जे मतलब रौद जे चंडाल उगैया भोरे भोरे
हूं
राति मे सुतल नय होइया हमर जे एकटा दीदी छथिन हुनका सुतल नय होइ छै राति भरि दिन भरि राति बौआइत रहै छथिन
धूर बहुत पसीना पूरा दिन चलति रहै छै चिप चिप चिप चिप करति रहै छै पूरा देह
पूरा गर्मी लागैत रहै छै न आब की छै मतलब अथी भेलै न आब गर्मी के मौसम छै तऽ गर्मी तऽ आब लगबे करतेै
ह ओहियमे आब आमके सीजन भेलै न
ऊपरसँ आम के सीजन भेले आम के सीजन मे तऽ हावो बहै छले आब तऽ खतमो होय वला छै आम के सीजन आम के मौसम
आब पइन नय होइया यौ
आब पइन तऽ लागैया पर पनि नय होइया भगवान चाहै छथिन जे आब पनि कऽ क की करबै हिनका सभके गर्मीएमे रह दै छियै
हूं कते काल आरो लगतै यौ
अखन करैत रहू न ई सब नय पुछू ई सब नय पुछू
फेर
अहुं अहाँके तऽ उम्हर बड गर्मीहायत
हमरा सबके ओतय तऽ रहै छै पर ओतय सब धीपल वला गर्मी रहत एतय जेना जे होइ छै ने चिपचिप वला गरमी से नहि होइ छै ओतऽ अहाँके धीप जायत अहाँके मोन नय ठीक लागत फेर अहाँके चक्कर आबै लागत देह हाथ अहाँके कनकनी लागि जायत पर ए त जे अय से अहाँके गर्मी ओते नय छै पर एतय जे छै से चिप वला खाली मुन बेचेन केने रहत अहाँके नाम बैस सकै छी ना सुति सकै छी
बोहइ छै ने त पुरा देह हाथ